हेलो की हाल चाल की हाल चाल छै सखी
बस नीके छियै अहाँ अपन कहू की हाल चाल अछि
हँ हमे भी नीक छियै जेना देखे छी अहाँके बड बिजी रहै छथि अ छियै अहाँ
नहि बिीजी नहि रहे छियै सखी बिजी नहि रहे छियै सखी सखी बस एहने जानबे करे छै कि घर के काज एहन राक्षस होइ छै कि एकटा करियऔ दोसर मुँह फाड़ के बैसल रहे छै
ई त तऽ ई त महिला सब के घरेलू महिला सबके एगो बड्ड भारी परेशानी छैय
तब अबी भूरकके काज करियौ तऽ दुपहरके काज बाँकी रहै छै दुपहरके काज करियौ तऽ साँझके रहै छै साँझके करियौ तऽ राातिके रहै छै मतलब चारो पहर के किछु न किछु काज रहबे करै छै
ई तऽ अहाँ एकदम नीक कहै छियै जेना देखू नऽ आ औरत सबके भी काज कऽ कऽ के जे आदत पड़ि जाइ छै कि ओकरा आरके अगर फुुरसत मिल जाइ न तऽ ओकरोमे कोनो ने कोनो काज ढूढ के ओकरा पूरा करयमे लग जायत
हँ साफ सफाई जे एक्स्ट्रा रहै छै हँ
नय त फाटल चिटल कपड़ा आ ओहु न तऽ चिप्स दलौरी पकौड़ी आ नहि तो अचार पापड़ बनाबे मे लग जाइ छै हँ किछ ने किछ‌ ओकरा के आर के काज करेके ही
हँ आराम नहि कर सकै छै ओहो भैया बैल रहै छै ह अच्छा सखी पुछलहुँ कि अहाँके घर जे बनै छलै तऽ कत कत तक काज पहुँचलक
अ सखी देखो ने अभे तो कल बनाना बनवा कर के डाल ले छि दरवाजा उरवाजा लग गेल अ खिड़की उड़की के काज धरल छै जेना एक दू दिनमे खिड़कीओ के पल्ला उल्ला लऽ के खिड़की के काज भी खतम भ जाय
अच्छा मतलब आ फाइनले फाइनल पे छै ने
हँ अब फाइनले फाइनल प छै
ओ आ प्लास्टर उलास्टर सब भेल छै सबटा
हँ प्लास्टर भऽ गेल अब अ लगभग पुटी उटी के काज बचल छै जेना खिड़की दरवाजाके काज भेटल निपट जाइत न तब फेर ओ पुटी उटी मे तनिका भीड़ब
ए सखी एकटा बात कहियौ तऽ तऽ अहाँ पहिले पुट्टी करबाबे छिय पहिले दरवाजा लगबाबे छियै
देखो सखी हमरा आर पास जे जे पैसा जैसे जैसे पैसा होबे छै ने तऽ ओतना ओतना बजट मे जे काज हो जाइ छै ओकरा आर के हम निप टा दै छियै जेना हमरा आर के भी मालूम छै हु
अगर जे पुट्टी जे दरवाजा लगबा लेबै आ तखन पुट्टी करबेबै ने तऽ दरवाजा अहाँके पूरा गन्दा भए जायत
हँ तऽ ओकरा ई उपाय छै कि अब जैसे हम कल जायब ने वहाँ तो पुराना रद्दी पेपर ले के जायब आ प्लास्टिक बड़का वाला ले के जायब आ ओकरा आर के कवर कर देब जेना हमरा घर मे ने बत बच्चा बुतरू ढेर छै आ जे आब भेटाइ छथिन सब एक जगह तऽ ऊपरे जे खाली जगह छै से जा के खूब उधम मचाबै छथिन बालू तालू सब छीट छाट दै छथिन आ बिलाइ उलाई भी घूस के न गन्दा कर देै छै ई चलते दरवाजा उरवाजा लगा दै छियै की कम से कम साफ सुथरा रहे अ बाल बुतरू के भी बदमाशी न भेटैत बालू उलू नहि छीटत
अच्छा बालुओ राखल छै ने अन्दर मे
बालूओ बाथरूम मे राखल छै तऽ जब जायब तऽ बालू उलू समेटके धऽ देब आ फिर जायब तऽ देखब क फिर ओह ने छिटल छै
हँ ओ तऽ होबे करै छै खुजल रहै छै तऽ कहियो देखियौ बाल बच्चा छै या कहियो छै तऽ ओ तऽ परेशानी करबे करत सहि कहै छीय
आ जे बालू रखल छै ने रुमा मे से बिलाइयो घूस घूस के बालू मे पोटी उटी कऽ के आ तोप दैत छै
हँ से तऽ होबे करतै खु खुजल मे तऽ कोनो अहाँ नहि कऽ सकैत छी
हँ आ ए से खूब गमकै छै त एहि चलते हम पहिले दरवाजे लगा देलहुँ आ जेना सनमायका तो लगल छै तऽ जे तनिका मनिका अगर बूंदा बूंदी पड़तै तो आके पोछ पाछ के फिर साफ कर देब आ ऐसे तो ओकरा आर मे के आ मुंह चौड़ा वाला सेलो टेप से और पेपर उपर दऽ के खूब सुन्दर से नीक से ओकर कभर कऽ देब
दल जाता है
हाँ दू तीन लेयर में कवर कर देब ने तऽ ओ खराब ना होत बचत
हाँ हाँ ओ नहि होत हाँ सही बात
हाँ ई सोच के हमे ई काम करवेलहुं
नै नहि ठीक ठीक छै सही कहलहुँ कि तब तऽ भाय जेना जेना पैसा हेत जेत ओना ओना काज करबाए ले जेबै तऽ कम से कम काजो तो निपटे छै
तऽ आ देखो सखी एक बार में न सब काज ना निप निपटा सकै छियै हमे
अभी हम सब भी केलो ह न त जाने छियै छो साल हम सब के लग गेलो घर बनाबेमे छै साल एक दू साल नहि हँ
हमे तऽ तीन महीना चारि महीने टारगेट लेके हमरा आर तऽ छोट घर छै एक एकटा रूम छै एकटा किचेन छै एकटा बाथरूम छै आ एक छोट सा बालकनी छै हमे त तीन महिना के सिमिट ले के चले रहौ कि तीन महिना चार महिना में हम निपटा के असस सती पूजा में हम गृह प्रवेश कर लेब लेकिन देखो ने जे जेना खिचाइत खिचाइत अभी साल लगति कि दू साल लगति
ऐ देखियौ सखी सोचलास किछ नहि होई छै सोचै छै आदमी कि हमर लग मे दू लाख टाका छै तऽ हम ओकरे में सभटा काज निपटा लेबै लेकिन जब लगेबै ने कहै छै घर आ बड़ कहै छै हाथ लगाउ तखन हम बतबै छियै कि हम कतेक के छियै बुझलहुँ
हं ई तऽ सही बात कहै छी जे सखी आ बस जहाँ यहाँ तक बजरंगबली पहुँचैले छथिन अब आगे भी हाथ धऽ के खीच लेथिन
नहि उ तऽ खैर पार घाट लगेबे करथिन हुनकर महिमा के आगे तो भाय राम जी भी नतमस्तक छलखिन तऽ अहाँ कतय छियै देखियौ हुनकरे पूजा करै छथिन ओ लेकिन देखियौ हुनखरे आ कारण ओहो अपन युद्ध जीतलखिन अपन अऽ प्रिय के लेलखिन सभटा काज केलखिन
सही बात छै जेना हमरा आर के जे धर्म में देखो अहाँ के एकटा गप्प बजै छियै कि ओतना बड़का समुद्र पार करे के केकरो में हिम्मत नऽ छले ने देवता मे ने दानव मे लेकिन बजरंगबली ई काम के कर देलखिन आखिर उ पूल बनेलखिन तबे तऽ राम जी आर हुनकर सेना वहां तक पहुँचलखिन आ हुनकरे प्ररूप स सब जे बान रे सेना के दम पे ओ युद्ध लड़लखिन और अपन प्रिय के जीत मतलब वापिस लेलखिन
हाँ हाँ हाँ से तऽ कहलौं कि ओ सभके पार घाट लगबैत छथिन ओही से तऽ छथिन ई पृथ्वी लोक मे जे अभी तक अऽ बसल छथिन ना तऽ देखियौ सब बैकुंठ गेल छथिन ई सभ भगवान सब
सही बात छै आ ओ अभी भी जीवन के देवता के रूप मे हुनका पूजल जाइ छै
पूजल जाइ छै कि जीवन छैहे छैे छथिन तऽ
तऽ
हँ नहि नहि भगवान हाँ कहियौ ने
अहाँ के एकटा हमे गप्प पूछे छियै हमरा आर के बजो ने ई मऽ अऽ अहाँ के एक एकटा पूजा होवे छै जे कोजागिरी पूजा कहल जाइ छै
जागरी नहि सखी कोजगरा कहल जाइत छै
कोजगरा पूजा कहल जाइ छै तऽ ओकरा आरके तनिका हमरा आरके विध बताउ ने की केना केना करे पड़ै छै
ओकरा मे कोनो बीज नहि होइ छै सखी कहियो अ हम हँसे वाला गप कहै छी कि ओकरा मे कहियो तऽ ससुराल पक्ष के खाली लेबे वाला बिध रहै छै बुझलियै हँ ओकरा मे कोनो आ विशेष नहि रहे छै ओकरा मे रहै छै छै कि जेकर शादी होइ छै पहिल पहिल साल ओ ओकरे कोजगरा पूजा होइ छै आश्वनके पूर्णिमा पूर्णिमामे बुझलौं जेकरामे दुर्गा पूजा होइ छै ने ओही वाला आसिन मे पूर्णमासी मे होइ छै पूजा तऽ ओहि मे होइ छै की के अहाँ के लड़का के सभटा कपड़ा लत्ता जे लड़ का यूज करे छै साबुन सोडा परफ्यूम ब्रश जिभीयि छाता चप्पल जूता सबटा ओकरा भेटै छै आ सबटा परिवारो के कपड़ा भेटै छै बुझलौ जतेक परिवार ओकर रहत ओकर कपड़ा लत्ता अहाँ दियौ औरते बाणी सभके आओर ककरो नहि आ बाल बच्चाकेँ दियौ आ मर्द सभ तऽ छटेबे करै छै ई तऽ जानबे करै छै कि हर काजमे मर्द सभ के छोड़ि देवल जाइ छै ह तँऽ ओ मजा
ओ तऽ चूड़ी सिन्दूर बिन्दी साड़ी कपड़ा कऽ के दे जाइ छै
हँ हँ तऽ सब किछु कपड़ा लेता पड़ै छै जितना घरमे औरत अहाँके रहत आ पुरुष सस्ती नहि भेटै छै किछु खाली पुरुषमे लड़काे जे रहैत छै से अहाँके जतेक शक्ति अछि
हूंम्म हूंम्म
ओतना एकरा दे सकैत छी ठीक छै तऽ ओह ओकर कपड़ा लत्ता ओहि दिन जे ई पहिरत लड़का से ससुरारि के रहै छै
हँ
तऽ उ दियौ आ फिर कह मखान खाजा मिठाइ लड्डू फल फलहारी पाँच रंग के आ की कहे छै चाँदी के क तोरी आ चाँदी के कौड़ी आ हँ तऽ आहा ओकर बाद की कहल जाइ छै आओर मतलब कि उहे सब लऽ कऽ आ लड़की पक्ष के भाय जे रहै छै से पहुँचे छै आ हँ आ ओही जे कट कड़ी मिलै छै से अङ्गनामे लड़काके जेते लड़कीके जे भाई रहै छै ओ छाता खोलि कऽ ठाढ़ रहत आ ओ कौड़ी खेलल जाइ छै साला आ बहनोइ के बीच मे तऽ चाहे तऽ ओकर बहनोइ खेलत आ नहि तऽ जे अहाँके भए गेल छै उ खेलत हँ
अच्छा ओहि कौड़ी से खेलल जाइत
वे हँ हँ वह चाँदी के कौड़ी से खेलल जाइ छै हँ तऽ आ वही खेलत आ फिर वही लड़की नहि देखै छै लेकिन कि न अगर लड़की ससुरारियो में रहे छै तऽ ओकरा एकटा रूम में बंद कर देल जाय छै कि ई सब उ नहि देखेय हमसब भी कतऽ देखलियै हँ ई नियम छै लड़की नहि देखै छै हूं तऽ ओहीसभ करै छी खेलै छै आ फिर वही खान पियन भेलै जितना आदमी सब रहै छथिन हुनका सुख अ मखान पान सुपारी इलाइची आऽ की कहैत जाइ छै मतलब प मुह शुद्धिके जे रहै छै सामान से सबटा सबके हाथे हाथ बाँटल जाइ छै हां आ हाथे हाथ बाँटल गेल आ तखन फेर भोज भातके रहै छै अगर अहाँके लगमे छै ई तो भोज भात करू आ नहि छै तऽ फिर सब के वही मिठाई तिठाई द कऽ विदा करियौ आ फिर इम्हर सब अपन पर परिवार के जे रहै छै तऽ उ मे जे बनै छै तरुआ बनै छै सब्जी बहुत रंग के बनै छै आ की कहै जाय छै दाल भात कढ़ी बड़ी आ की कहै छै तरुआ तीमन सब् जी भुजिया अचार पापड़ जितना आंहाँ कर सकै छी जे लड़की के हँ अहाँ हँ कहल जाइ छै कि
मिथिला के भोज तऽ रेहू मछली के बिना अधूरा छै
नहि नहि सपटा मे नहि न रहै छै कोजगरा सब मे नहि रहै छै केओ क देख पूर्णमासि रहै छै त उ सब मे नहि करय छथिन हां हम जे देखले छियै सखी से हम कहै छीयै अहाँ से
हँ नहि हमरा के सुनय मे आबे छै कि अ मने कोई भी शुभ काज मे मछली अ माछ भात के बिना मने कोइ भी शुभ काज मेथला के अपूर अपूर्ण छै
नहि नहि ई आंहा छै माछ हम सब मे रहे छै लेकिन ओहन भी गप नहि छै लेकिन ई कोजगरामे मधुश्रावणीमे ई सबमे नहि होइ छै ई सब पूजा पाठमे नहि होइ छै देखियौ ओसभ भी रहै छै खाली अहाँके बियाह शादीमे रहत आ ओकर बाद की कहेै छै छठि छिला मे रहै छै बुझलु सबटा पूजो पाठ मे थोड़ी रहै छै हूँ से सब हँ तऽ वही सब तऽ कोजगराके हम अहाँके बिध बतेलु ने हूंम्म
बड्ड नीक लगल सुन के हमरा आर के तऽ एकदम मन प्रसन्न भऽ गेल बड्ड नीक छै चलू हमे करै छियै अहाँके रुकू रुकू हमे करैत छियै
अच्छा ठीक छै